हेलो।
ओ
हेलो। राधे कृष्णा।
हेलो हां -हँ -हॅं राधे कृष्णा।
केने छै छियै जी राधे- राधे।
ओ घर हँ की करियै। घरे गृहस्थी कम रहै छै आर की।
कि करै छिय ओ हँ।
कैर लै छियै की करियै।
हँ तब की करबहो ओर। सब कटि रहलो हन आ निकलबो बर हँ। कहलियौ अ ह
अच्छा
आ फोन आल रहल फोन भागलपुर से।
अच्छा।
ओहो कोल कम चेक- कि ना आबै वला छ बौआ
ओही स जायके तैयारी हो रहलै हन ने।
हँ
की करबहो जखननिये लड़का मे आदमी जनम लैछै ते इएहे सब होइ छै।
छै हँ इहो बात छै।
घर में थोड़ही रहै छै।
हँ
आर सब घर परिवार सब ठीक ने छो?
हँं सब बढ़िए चलि रहल हन।
ह आई खाना आर की की खयलहो।
कहाँ कटि रहलै हन चल थोड़ी रहलै हन।
हँ जिन्दगी ऐसे ही कटे छै।
हू
चलै छै पैसे वलाक।
हँ तऽ।
घसीट काटते काटते जिनगी ऐसे ही चलै छै।
हू
की करबहो मंजिल पर जरूरे पहुँचबहो।
ई पता कहिया भगवान जी कहथिन कि।
आँ जब एतना मेहनत करि रहलहुँ हन तऽ। हँ कहलियै जितना मेहनत करि रहलहुँ। तऽ जरूरे मंजिल पर पहुँचबहो आर की
जी भगवाने जे कुछो जाहो तऽ नहि देखबै छथिन।
नहि भगवानपर विश्वास रखहो आरो की
ह हँ ई तऽ छबे नै करै।
एक दिन न एक दिन सफल आदमी जरूरे बनबोह।
ह देखो कहिआ की करै छथिन।
ह
अपना आपके कोशिशो नै करे छैथ। कहै छीयै।
ह त ठीके कहै छै आरनी तऽ अपन कोशिशे ने करै छै। बाकी ऊपर वाला जानथुन आर किया तोर मेहनत जानतौ आर
हँ
इएह सब चीज होइ छै।
त बाल बच्चा सब खेलको?
हँ बाल बच्चा खाय पीक पड़ला ट्यूशन गेल रहए। ट्यूशन स अहबे आइ निघोर खूब पढ़लई।
हँ अपे य त एकदम लै लिय छजरमे।
घर पड़लो हन तैयो घाटे लगैत छै छ
हूं आइ कि आइ चलि जयभो ने
हँ राति डेएक बजे ट्रेन छल।
अच्छा त कुछ नाश्ता पानीके लेलहो हन कि नहि
नहि अब उ जमाना नहि ने रहलै जे, पहिले पकवान निमकी आर छानय रहे।
अब बदैल गेलय जबाना।
कि कर भऽ
कितना खरीदके खैबहो, कुछो-कुछो लै जइतो अलैहार सऽ।
बस ओजा पर जे होइ जेतै, ओजा तऽ खाना देबे ने करतै, तीन टाइम, चारि टाइम दयछै।
अच्छा।
अच्छा खाना दै छै।
बढ़ियां छै देखियौ हमरो ओर बाल बच्चाके अगर जे व्यवस्था लगतै त, कहीं कोइ होस्टल मे त
पहिले पढ़ाबो अच्छा से सब
नहि कमबै बला नहि करह, पढ़ै अर वाला कछु होतै तऽ
अच्छा पढा़
तनि एकरोअर पढ़ाबैयए ने परतै।
अभी कोन क्लासमे छ?
की कहियऽ अभी छठे मे छै।
अभी छै मैट्रिक मे कहो अस्सी परसेंट नब्बे परसेंट लाबै ल।
अस्सी, नब्बे खातिर पढ़ैयो ने पड़ै छै, यहाँ बैटे बॉल नहि छुटै छै आ मोबाइले एक हाथ से नहि छूटै छै।
बहुत ही सब
हमे लग खर्चे न करि सकै छियै।
हँ इहो बात छियै, गार्जियन की करथिन अपने स चली पढ़ेेलै बैठ तु
बांकी अपन तकदीर बनबैवला अथी करे
तैयो समझैबो बुझैबो तोही अर ह पड़ोसी थोड़ी अइतऽ समझाबै ल।
तोरा आर के की कहियऽ इहे सब होय गेले, एने दिल्ली से ऐले फिर दरभंगा सँ फिर एनहि ने
तथी।
दरभंगो ने गेल रहो।
नहि नोएडा ने गेल रहिय आ दिल्ली
अच्छा।
भऽ गेल कुछ
ओ वहाँ से चलि एयलहो ने, कोइ दोस्तअर छै कि नहि।
भागलपुरमे
नहि- नहि जाय रहलो हन जहां, तऽ अकेले जा रहलों, कोई दोस्तो अओर छै की
नहि बी बीस पच्चीस गो लड़का साथे जेबय।
अच्छा अच्छा तब तऽ मोने
ह ह तभिये न कही भी जाइ बढ़िया दोस्त आर रहै छै ओकर बादे ने मजा आबे छै ओकर।
हँ तभियए रहइयो में ठीक लगतनि नै तऽ ऐसे नै ठीक लगै छै।
हूँ।
हूँ।
खाना आर की बनैबहो?
बनइबे सोचलियैए रोटी आलू बैगन के सब्जी बनैबै। कनि लेटे सेट बनैबै काहेकि मालिक आबै छथिन साढ़े नओ बजे तऽ अभीये बनाके काहे ल रखबै हँ आबै छथिन गरमे गरमे खिलाबै छियै बनाय के।
ल
तब। गरमे गरम बनाय दै छियै तपते - तपते खाइ छथिन येएल।
हूं हूं। तब बौआ आर सब खेल रहलो हन की?
हँ बउवा आर सब खेलिये रहलै हन खेलइये मे रहै छै। नी जा दियौ की कहै छै केतनो समझाबै छियै ने नहि समझै छै।
अच्छा।
खूब समझाबै छियै कि खेलना - उलना छोड़ि देल तनि पढ़ै लिखै पर ध्यान दै ले आगे अपन भविष्य देख ई सब समझै ठीके रहै छियै। माय बाप बोलिये ने सकै छ। बाल बच्चा आजकल जानबे करै छौ कल युग छै कोई नहि समझै छै बढ़ियां ज्ञान के बात दै छै चलि जाइ छै मुँह बनाय के।
हूॅं हूँ।
जादे केितना बोलियै आजकल बाल बच्चा मुँहो लगबै लगतौ। की करबै मुँह लगबै लगतै उहे ले तनि शान्ते रहै छी।
सब संगति के असर हो जाइ छै कभी- कभी।
ह संगतियो नै ने छोड़ै छै रोज राति के ओहो कहै छथिन मालिको की नै संगति ठीक छौ ठीक से रह ठीक से पढ़ नय पढ़य छै। देखू आगे की करतेै।
ह बढ़ियां अहाँके सब। हँ दुपहर मे खयलौं हें।
हँ।
अच्छा अभी वेएह कुछ - कुछ करि रहलियै हें की ले जइयै नै ले जइयै समझे मे ने आबै छै।
अच्छा - अच्छा कपड़ा लत्ता देख रहलौं हन ने।
हूॅं बिछबइ बला एगो मेन जरूरी अछ।
अच्छा अच्छा होतो अथी आर होतो दरी आर होइ छै ने एगो सतरंजी जकरा कहै छै सतरंजी आर नहि छौ
घरमे नहि छै सब चिज
हँ तऽ बाहरमे अभी जेबहो तऽ अभी खर्चो कितना करबहो?
मे चार दू चार सौ रूपा पापा देलखिन हन ओहो लऽ कऽ जेबै।
ओतने हम चैल जेबहो तु?
की करियै? हम केकरासँ मंगियै?
अच्छा अच्छा
देखबै दस तारिख कहिके देखबै? जे देतै तऽ देबै, ओकरा आवाज ठीक
हँ तब सबकुछ होतै एडजेस्ट करैमे टाइम लगे छै कनि धैर्य रखीयौ सब कुछ होतेै यार कि? सभसँ बड़का छै धैर्य। ह्म्म सफल हो जइ है आर की? शुभकामने छै आर की? कहीं भी जाय शुभकामना। सब शुभ शुभ रहतौ।
बढ़िआँ से खैहै पीहै।
ह्म्म दैय छै से सब सब सप्ताह में सप्ताहमे एक दिन दै छै मुर्गा मछली खाइ ला।
तुहो तऽ नहिे ने खाइ छो?
नहि नहि हमरा ले तैय पनीर बनै छै जे नहि खाय छै ओकरा ल पनीर
अच्छे छो तोरा त।
ह्म्म
तब चलो ई ते व्यवस्था छै, ने कि ह नहि खा रहलियै हन तऽ कुछ बढ़िया मिल जइतो।
हँ
हां अच्छा, जे हमर रूम मालिक छै, ने ओ अपने लगे छै जाते भाय छै।
सुनारे कहलकै हम भी सुनारे हैं।
अच्छा हँं तऽ सब ठीके छो, बढ़िआं से मेल मिलाप से रहबहो सब बढ़िए रहतै की?
ह जबै तब ने हुनका बतेबै कोन जाइत छै? की छै, नहि छै?
यहाँ नहि जात पाइत नहि देखिहै की करबो जहाँ प्रेम के बोली छै, वहाँ बढ़िया छै।
नहि अपन अगर मिलतै तनि बतियैबै ने, विधि व्यवस्था देखबै। की छै? हम गेलियै हन देखलकै हम हमर नाम देख कहलको नीर निरंजन वर्मा तब तब हमरा तब हमरा कहे छै, ओ हम भी बरमे हैं। ओकर बाद ओकरास से मिलगे नहि कलियए वह
अच्छा अच्छा बढ़िआँ से रहिहे आर की? अपना ध्यान दिहे सेहत आरप पर। सब कुछ तनि माथा और दरद दै छौ तऽ तेल भिक्स ई सब लेै जैहे आर।
हूँ ठीक छऽ करबऽ बाद मे।
हँ ठीक छौ रखे छियौ बोला रहलो हँ बाल बच्चा हमरो।
ठीक
ठीक कहियो